आ
ह गोर लगै छी बे
खुश रहू कि हाल चाल
बढ़िया अपन
हमरो ठीक आइ हू केहन मौसम
मौसम तुरन्ते धूप आबैया तुरन्ते मेघ लागैय तेहन मौसम या
ओ अतय तऽ धूप नहि आबैए। लेकिन मौसम आइ बरसात सनके जे होइत छै
ह तहेन मौसम छै मतलब बाहर तऽ अथि कऽ सकै छी कियाकी हमहुँ सभ कॉलज तॉलेज इमहर आमहर करे मे तऽ रौद मे नहि बुझाई छै एखन
अच्छा।
हैं नहि तऽ ओहि ओहि बीच मे तऽ था अथी भऽ गेल रहियै रौदा मे आइ फेर नहि भेलैया आइ रौदा मौसम नीक छै।
अच्छा टुन्नी क्लास चालू कऽ लेलऽ कऽ
नहि टुन्नी के क्लाश अथी सँ पन्द्रह अगस्तके बाद चालू छै ने एखन मतलब अथी वाला काज करै छै ने लोन तोन वाला मतलब जाक सभटा काज निकालऽ पड़तै ने ओत सँ सभटा कॉलेज सँ लिख कऽ देतै तहन फेरो ऑफिस छै एतऽ मतलब ई अन्दर मे। तारामंडल के अंदर मे छै व तऽ ओहि कॉलेज मे मतलब लऽ के जाय के छै कागज सभटा तहन फेर वेरिफाई तऽ हन मतलब स्टूडेट क्रेडिट कार्ड बनतै।
अच्छा
हू हू आ ओ बनाबै लै
अच्छा लोन लेबै।
ह तऽ विद्यार्थी स्टूडेंट के दय छै क्रेडिट कार्ड दय छै जीरो अथी पर दय छै तऽ फेर अहा अपन जहिया नौकरी करू तहिया अहाँ पाई सधाउ
ओ से बात।
हा से छै ओइ दुआरे ओ बनाब कहलिया जहन सुविधा छै तऽ बना दै छियै से बात
ह बना लिअ
ह सुविधा छै ह भगवान कहलखिन त हा उएह कहलखिन हैं बनबा दहक जहन छै कॉलेज मे ई चीज के सुविधा देने छै त किया नहि बनायब
हँ किया नहि बनबायब पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई छै
हू आर सभ जगह हमरो भतीजा सभ जाय छै तऽ ओकरा सभके तऽ भाय ओकरो सभ के चाही लोन ज ओहो सभ कऽ रहल छै सभ करै छै
अच्छा भतीजो सभ लैया
हँ तऽ ओकरा सभके जे जहाँ जेते तहाँ ओकरा ई सभ तऽ ओकरा सभके दस लाख तक लेबऽ पड़तै न
अच्छा।
ह हू बूझ गलि
एडमिशन भए गेल छोटका भतीजा के स
नहि ओकरा ओ दिल्ली अथि चाहे दिल्ली आई आई टी कॉलेज चाहे छैय दिल्ली अथी छै तहिमे भऽ जेतै तहन ठीक छैय। नहि तहन फेर एक दूटा छै बढ़िया ओहि समय एकरा भए जेते तऽ ठीक छै नहि हेते तऽ फेर ई नै करते तऽ फेर एक साल नहि करते।
आ
ह
जे बच्चा पढ़य वाला बच्चा के जे अपना नीक बुझेते से करत
ह ह।
ना
अच्छा हँ वएह बाते छैय
हू
ह दिल्ली आई टी मिल जेतै तहन ओ लऽ लेतै एडमिशन
अच्छा।
हैं नहि मिलते दिल्ली आइ टी तऽ नहि लतै एडमिशन तहन कहलके फेर हम एक साल तैयारी करब।
ह पढ़ै वला बच्चा छैय तऽ किया नहि करतै तैयारी
ह से बात छैय हा आ बाते छैय आओर सभ बढ़िया सभ ठीक ठाक
अच्छा
ह लल्लु कोचिंग
अच्छा।
भाईजी तऽ बराती से आबि गेलन बात भेलन कि नहि।
भाईजी।
बराती से आबि गैला भाईजी। हमरा भेल कि ओहि दिना कहै छथिन दू सझु छैय एके सझुए छलनि हैं
के कहै छलै दू सझु
ओएहे महेश भाईजिये सब बाजल रहथिन दो संझे के संझे बौआजी मामा ह हुनकर भायो के सामने मे बाजल छथिन कि दू संझू बरिय
हूं
हूं भाईजी खुदे हमरा सब कोनो हुनका सबसँ बात चि कियक हमरा सबके बुझल रहत ककरोसँ। वएह सब बजलखिन तहन न हमरा सबके कोनो बौआ जी मामा सबसे कोनो बात चीत हेय जे हम सब बुझबै।
अ
हूं
ओएह त कहलियैन हमरा माला करने रहा
हसही बात हम ठीके कहलियै ह हम सही बात एखनो कहै छिय माँ के इ बात कहबो केलियै। तऽ माँ कहलखिन कि ह अरे बौआ से तऽ माँ कहलकिन नहि नहि ओ बौए ओएहे बाजल रहिते बौआ कहलकै बौआ जी मामा दिया। आ जे केओ बाजल रहथि बाजल रहथिन तऽ इएह सब न। हूं हम कहलियै। की भाईजी तऽ गेल हेथिन खाईल ओतऽ। तऽ कहलखिन नहि भोरे चलि एयलथिन त हम कहलियै दू संझु छलै न। तऽ नहि। एक सझुये हम कहै दू सझी इ सब कहै छलखिन तहि दुआरे। बात भेल छलनि?
ह बतियाल ठाकुर छलथखिन ह फोन केने तऽ बतएलथिन ह। उएह कहलखिन नहि एक सँझुए छलैए सवेरे एयलहुँ सुहाग दऽ कऽ।
हूं हूं आ सुहाग दऽ कऽ सब अपन अपन चलि गेल।
हँ
ह तऽ इह होइते छैय एहने कतौ कतौ सौ में एक जगह छैय जे दू संझु करै छैय न त आब सब एक संझुये
से बात नहि छैय लग बरियति वला के लेल ने दूर वला के आब सब इएह छैयके अयके लेल मेन गाड़ी भाड़ा दू दिनके लागैत छैय ने यै।
हँ वैह बाते होइ छैय।
जतेके पचास हजार के खीएते ने आ आदमी तऽ पचास हजार के एक दिन के भड़ो लगई छैय बेटो वला के। दू दिन दू दिनमे तऽ एक लाख रुपैआ गेलै। दूरके आ लग जेकर छैय तकरा ने अहाँ चल भाय। हर गाड़ी वला एक हजार एस्ट्रा लेबे करै छैय तेल भराइ के बाद। आ ओहूमे लगनमे ज्यादा कर लेलक।
हूं हूं हूं
ई बात हँ जतेक गाड़ी करू तते पायके अथी करू आर सब कहियौ?
आओर सब हमरा ते नहि लागय मामा के बहुते गाड़ी बहुत गाड़ी अपने अपने भऽ गेलन।
हँ तऽ एगो हमरो वाला तऽ गाड़ी
हँ हँ सैह त हिनकर वला रब्बू वला दू गो छैय रमपुरा के आओर कोनो कोनो गाड़ी छलैय से छैय। पटना से रून्नी मौसी आयल हेथिन हुनकर अपन गाड़ी छनि। बहुत तऽ अपने गाड़ी भ गेल छै
हँ
हँ रामपुरो से शायद एको गाड़ी गेल छलैयौ
अच्छा। आ दुरागमन पाँचे दिन पर?
नहि कहब इहो बात हमरा नहि बूझल अहि इएहसभ कहलखिन कि खानो अथियो लायल बहु भोजो लै भैजिए सब बाजल छथिन। कि दरभंगामे हेते आ पता नहि कहि सकैत छी की सब होइ छै।
ओ
आ
आओर सब कहियौ।
आओर सब बढ़ियां चाय पानी भऽ गेलै?
नहि हम साँझके चाय छोड़ि देलहुँ।
चाव नै पिबै छतऽ।
नै
आब साँझके चाय साफे छोड़ि देलहुं आ, आ
बढ़िया बात देखत एक बेर हमहुं रन्नू कहलके चले ल।
अच्छा आउ।
हम्म जी डी ओ मे। आब जहिया ओकरा अथी भऽ जेते कपड़ा लेबय के कहलकै जी डी ओ मे चलब कपड़ा लय ले। एकदिना जैब एकदिनो जेबै दस पन्द्रह तारीख तक होइ यै।
बहुत नीक बात। आउ।
हं जे बुधे दिन के जाय के छै बुध दिन के जाउ ओकर क्लास नहि रहते ताहि दुआरे।
काइल बुध छै आउ।
नहि काल्हि नै। काल एखन टूनिया वाला काज पहिले करे छै एखन हमरा कोनो काज एखन टूनिया वाल काज करे।
ह
ह
हँ नहि जे जरूरी य से करू
ह नहि ओकरा कपड़ा लेबो ओकरा बर्थडे के लेल अपन लेतै ताहि दुआरे ओक तऽ पच्चीस के जरूरी छैय न
ह ह
ह त कहियो जाकऽ बीचमे
अच्छा
हूँ
इ सब बात छैय नहि
ह हँ आओर सब नीक बढ़िआँ सब च कढ़च
भगवान ठीक हइ
हाँ भगवान ठीक छथिन बड बारिश होत आइ तऽ मौसम ठीक छैय आइ नहि भेलैया कहै छल लेकिन ह काल्हि तू कहलह कि आइ बारिश नहि हेतै आइ नहि भेलेै ह छलियै ह अरे बाप बहुते अथी छैय हिनका सबके घर स ने दस किलो आगा एगो बिल्डिंग गिर गेले नौ आदमी मरि गेले
बा
हँ
अरे पाँच इंच के देवाल के बिल्डिंग बनबै छैय दश मंजिल पन्द्रह मंजिल पिलरे कते थमतै पिलर थनतै देवाल गिरते करतै आ
पुराना मकान छलैय
ह आ नहि नहि पिलर थमते पाँच इंच के देवाल नहि थमै छैय भूकम्प पइन आ नहि ओते पइन दैत छैय नहि किछ दैय छैय सीधे देवाल जोड़नै गेल
हँ ह ह हँ
कहै छियै ने लेकिन हम सबसँ खराब पार्टमेन्ट
कि करथिन आब सब जगह तऽ उएह हल्ला उएह चीज चलि रहल छैय
ह अखन त पा अखन जहाँ तहाँ अपार्टमेंटेके छैयै
ह जहाँ तहाँ अथी के नहि छैय अपार्टमे न फ्री भ बहिन लेलकै तऽ अपार्मेंटेमेै घरवासमे गेल छलखिन ह ने ह
कहाँ तऽ इधर इधर दरभंगे मे
नहि एगो बहिन दिल्ली रहैत छन प्रिया एखान दरभंगा रहै छथिन आ एगो कलकत्ता भाय भाऊज कलकत्ता हुनकर भाय सिये छैन न बहिन रहै छ तऽ ओ कलकत्ता लीलुआ मे रहै छैथ
अच्छा
हू ओते रहत छैथ अपन पेमेनट भेल छल ह ओसभ ओते रहिते छैथ तऽ अपन लऽ लखिन अपन दुकानो कपड़ा के दोकान खोलने छैथ हुनकर बहिन कपड़ा के दोकान खोलने छैय अपन बिजनस हँ अपन बिजनस अपन बैसल झुठेके इम्हर सेम्हर ईसब बढ़ियां बिजनेस खोलि लेने छथिन अपन
आर त को कोनो शिकायत के बात छैय जेकरा पुंजी छैय से बिजनेस लोग करबे करे छैय
हँ
फेर हँ
हँ छी
जकरा पास पूँजी छैय उ करबे करै छै आर कहियौ
हँ सब ठीक ठाक न
हु इहे बात सब छैय आ
बी पी चेेक करेलखिन फेरो
हम अपना घरे मे तऽ चेक करेबे करै छियै कतेक करउ चेक
अच्छा
हँ तऽ घरे मे अपने अय चेक करऽ वला
हँ से तऽ रामपुरोमे छैय हमरो लग म रहत बीपी जाचे बला सायद
कहिया आयल बब्रह्मपुरा मे
बीपी च्कर गुडडु भाईजी देने छथिन
ओ हम आइए जनै छिय हम नय जनै छी
हँ कोनो बीपी चेक करऽ वला कोनो देने छथिन ई बात हमरो बुझलै कोनो मशीन गुडडु भायजी दाने छै
अहाँ के
हमरा तऽ हिनका ओतऽ रहै छलखिन रांची मे रहै छलखिन तऽ ई अपने ने छथिन ओमगोछी मे लगा कऽ जे चेक होइ छै ह हमरो तअ अपने इ रांची मे रहै छलकिन डार वालला बेल्ट ई सब सबकछ आने छलकिन
ओ अच्छा फ्रीरी मे
दवाई वला मे ई काज करैत छलखिन ताहिमे अपन लेने छथिन से बात
ओ भगवान जे करैत रहै
ह ओएहमे ने गला वला मां दिने छतिन एगो बेल्ट दूगने रातिन त एगो